हेलो
हं
हं कहियौ।
की -की हाल -चाल छय।
ठीक छय, अपन कहू।
अपनो बढ़िया और।
बस प्लान बनि रहल छय, दोस्त सब के साथ घूमय के लेल जाय। जाइ छलय, उहे सबके।
घुमै ले
उंह सावन आबि रहल छै न, सोच रहल छिय जे देवघर जाय।
अच्छा -अच्छा बढ़िया ये।
तहिके लेल जे छै, से उहे बैग सभ पैक करै छलियै और कांवर ल क जाय के प्लान से बनि रहल छै, हमर सभ के।
अच्छा कांवर भी ल जेबै, हर साल जाय छिय।
नहि हर साल त नहि जाइ छियै, एहि बेेर हं- हं अय बेर प्लान बनि रहल छै, दोस्त सब के साथ घुमि नहि मतलब
हं दर्शन क लिय।
ह - ह।
अहाँ सबके नै प्लान बैन रहल ऐय, कि?
हमर सबके अभी तऽ नै बैन रहल यऽ बैन जेतै कभी अचानक
अच्छा, नै जायके कोनो कारण?
मतलब घर के लोग सबके, कनिटा दिक्कत
अच्छा - अच्छा बढ़िआ, ह - ह समझ सकै छी।
ह अगर पापा के मोन हेतै तऽ अपने मोन से कहतै अगर नै हेतै तऽ नै कहतै एहन टाइप के छे।
अच्छा।
दिक्कत इ भे जाइ छै, जे साथ में ओहो जेथिन गाँव।
ह से तऽ भए जाइ छै जे मतलब ह ह इ तऽ अपन समाज मे कनी छै, जे अकेला यात्रा करमे कनी दिककत ह बिलकुल
लेकिन एहेन नै हो, होवाक चाही
ह नारी प्रधान हमर सबके, ह समाज छै, तहन त किछ
किये अहूँ सब अहूँ एहन सोच राखने छियै कि
ह कुन तरह के अहाँ कैह रहल छीयै
मतलब अहाँ लड़की छीयै तऽ अकेला ले जेबै अहाँ लड़की छीयै तऽ घर मे रहु, एहन टाइप के
नै इ हमर तऽ सोच नै ऐय, हम तऽ मतलब हमर जे सोच अइ जे चाहै छी जे नारीक के प्रधानता हमर सबके पहिलुको समाजमे रहै, एखनो किये नै लेकिन समाजमे जेना - जेना अ हर चीजमे अच्छाई बढ़ल जाइ छै, ओनाही बुराइयो ऐब रहल छैन
ह इ बात तऽ छै दुनू बराबरे पर छै, जतबा अच्छाइ नै छै त बुराइए छै
ह अच्छाइ से जादा न बुराइ छै, समाज मे हर तरह के लोक छै। जादा नकारात्मक सोच वाला देख वाल लोक छै। ओहि सभ तन न समाज म अपन घरक लोक के ने कनि चैक बैन जै छै।
ह - ह कियेकि हरेक दिन हरेक कुछ सुनै ले मिल जै छै।
ह तऽ ओय सबके वजह सँ न लोक कनि प्रोटेक्टिव बैन जाय छै, अपन धियापुताक लेल।
ह से बात तऽ छै लेकिन कभी- कभी तऽ बच्चो सबके समझना चाही।
ह - ह बिलकुल ओ तऽ समझबाक चाही, लेकिन की कऽ सकैत छियै हुनको इ हुनको येह स्नेह छै जे ओ मतलब नैय कहै छथिन अकेला जाउ कतौ, ओय पीछा इहे वजह छैय न, जे समाज मे बहुत तरहक लोक छै जे
ह से बात तऽ छैय।
अकबार सब सुबह के देखबै तऽ, हर तरह क ह इहे सब खबर सब भरल पड़ल रहै छैय।
ह जखन -तखन किछ ने किछ- किछ ने किछ होयते रहै छैय।
ह ओहि सबके वजह से इ सब।
ह तऽ हमहु सब सुन लैछी घरे रैह जाय छी।
आब तऽ लाइव दर्शन सेहो होय छैय। मोबाइल पर इ डिजिटल जुग। डिजिटल युग मे तऽ इ सब चीज कऽ सेहो मिल जाय छै, जे आहाँ घर बैसल हर चीज के दर्शन क सकै छी।
लेकिन जे आहाँ फोन पर स कैर सकै छि, ओर सामने स ज्यादा अच्छा लागै छैय न।
बिल्कुल, ओ तऽ होयते छैय। सामना सँ आहाँ कोनो चिज के दर्शन करियौ ओय मे मन
अच्छा अहाँ फस्टे बेर देवघर जा रहल छियै।
नैय हम एकचुवली बहु त पहिलैये से जा रहल छियै, हम तीन चारि बेर गेल छियै अैय से पहिले।
अच्छा, आ हम अभी तक एको बेर नैय गेल छी।
ओ ओनाहियो नहि ट्रेनो सब से नैय गेल छियै।
नहिए नैय गेले नैय छियै कभी।
ओहो, नहि ओना तऽ ट्रेन सब से जाय तऽ कोनो एहन नहि हँ
नैय दैत जॉ
ओ, नहि कहियौन पापा सबके चलू हमरा साथ। अपन तऽ इ, ह ह अच्छा तहन तऽ अपने बोरिया बिस -तर बानहु, आ कहियो हम आबै छी घुम- घुइम क दर्शन सब कऽ कऽ।
भए गेलै, घुइर केऽ घरो अबै लैं नहि देतै।
से तऽ छैहे। हाँ सेहो बात छैय।
अइते विराटपुर सहरसा मन्दिर जानै छियै।
कुन जगह
एय सहरसा विराटपुर।
विराटपुर तऽ नहि जानै छियै, सहरसा बढ़ियां से जानै छियै।
अच्छा सहरसा के ही जस्ट इधर छै, हमर सबके गाँंव से एक घण्टा के रास्ता छै, ठीक छै, एक घंटा बहुत कैह देलौ। चालीस स पैंतालिस मिनट ठीक ने। चण्डी स्थान। ओतहियो नहि जाबै लैं दय छय।
ओ
सिंहेश्वर -सिंहेश्वर मंन्दिर जाने हेबै। मधेपुरा ओतैहो गेल हेबै अभी हम दस साल पहिले ओकर बाद अभी तक नैय गेल छियै।
ओ एना किया मतलब एते किया प्रोटेक्ट कऽ रहल छैथ।
सोच सऽ कनिटा निच्चा।
ओ
तैं कारण ए कभी कभी तऽ एहन सीच्वेशन भ जाइ छै, जब पढ़ाइ- तढाई के कोनो मेटर रहल न। तबहो कहलक चल हम जाय छियऊ साथ में
हँ, तऽ ई तऽ नीक छै, साथमे जाइ छथिन ओ तऽ नीक छै। लेकिन आस पास कऽ जेना अपन जे पर्यटन स्थान छै। या कोनो पूजा के स्थल छै, ओतऽ जेबामे की एहन दिक्कत छै, दोस्त सबके साथ तऽ लोग जाइ छै न।
अ हँ, नहि सब दोस्त सब जाइ छै, लेकिन हमसब नहि जाय सकै छी।
ओ जादा नहीं मिल रहल यऽ ध्यान, एतेत आ एते तऽ बच्चा अहाँ नहि बुझा रहल छी।
वही तऽ कहलहु इ कोन ध्यान राखब भेलइ
अच्छा कोनो बात नहि आब अहाँके विवाह दान हैत तऽ ओहिके बाद जे
वाह जब अहाँ से कोनो उम्मीदे नय तऽ ओकर बाद केकरासँ की उम्मीद।
नहि नहि उम्मीद किए ने ओहिके बाद तऽ लोक आराम से उम्मीद राखै छैय। तहन तऽ अहाँके अपन राज चलत।
अच्छा से बात छैय।
आइ काल्हि तऽ देखै छियै जे
ज जादा अत्यचारो होइत रहै एक टाइम मे।
देखियौ देखियौ समाजमे हम पहिले कहलहुं जे हर तरहके लोक छैय। नीको छैय खराबो छैय। हर तरहके लोकके सामना करऽ पड़ै छैय अत्याचार से या जे भी कहियौ जे लेकिन ओहिमे अकेला एकटा पक्ष से नहि रहै छैय जिम्मेवार कतहु जे छैय से
आब देखियौ जेना कि हम गलत छियै हम गलत सामनेयो वला गलत हेतै तब ने हम गलत छियै। एक दिससँ थोड़े ने कोनो काम होइ छैय।
बिलकुल हँ एक तरफके लोक जिम्मेवार लेकिन ई जे कहबै जे हर तरहके लोकके साथ होइ छैय एना तऽ नहि होइ छैय।
नहि से नहि होइ छैय।
किछु एकके साथ होइ छैय त ओहिमे जे छैय से सब शामिल भऽ जाइ छैय।
हँ।
ओहिके लेल एगो होइ छैय तऽ ओहिमे सभ समाज के हर लोकके ने ओहिस लोक जज करऽ लागे छैय कि भाय ई केहन छैय। आ से बात भ जाइ छैय।
हू।
आओर भोजन सब बनि गेलै।
नहि बनि रहल अइ।
अहाँक बनबा आबैयै खाना सभकिछु।
तब की सब कुछ बनाबै छी।
अच्छा हँ एखन बर्तनके आवाज सुनलहु तऽ हमरा लागल जे ह किछु बना रहलइ
अच्छा।
की सब बनि रहल छैय।
यही दालि चावल सब्जी।
अच्छा बढ़िआँ।
अहाँके तब नहि बनाबै ल पड़े हत अहीं सबके जीवनमे सुखी छीयै।
नहि इ अहाँ गलत फेर कहलहु जे अहाँ गलत करिके बुझलियै हमरो बनाबे पड़ैए हमहूँ जे छै से अपन घरसँ दूरे रहै छियै ओहि कारण जे छैय से हम‌ अ हमरो बनाबय पड़ैए। हमसभ दू तीन टा दोस्त मिलके रहै छियै ओहिमे। हमहुँ किछ किछ मदद केलहुं ओहो सब केलक मिल जुलि हँ।
ओना लड़की के ज़िन्दगी से जादा अच्छा लड़का के जिन्दगी हौइ छै ई चीज मानै ले पडत।
किछु जगह पर उं ह लड़काके मिलै छै कनि तऽ किछ जगह पर लड़की के मिलै छै। कहि सकै छी लेकिन एना नहि कहि सकैत छी जे लड़कि से लड़काके जिंन्दगी बहुत बढ़िआँ होय
हॅं।
बहुत तरह के नहि तऽ बहुत तरह के टेंशनो भरल जीवन रहै छै।
तऽ हमरा सभके कोन सुखीसँ छियै।
हँ तऽ ई देखियौ जिन्दगी जहन मिललै हन तऽ ओहिमे अं चैनियत तहने तक छै तहने तक छै जहन अहाँ छोट बच्चा छी जहने अहाँ बच्चा स नम्हर भऽ गेलियै अहांमें ज्ञान प्राण आयल तऽ अहाॅं बहुत तरहक जेनाहि जेनाहि वक्त बीतल जाइ छै ने तेनाहि तेनाही अहाँके बहुत तरहके चीजके सामना सेहो करय पड़ै छै। ई त ई त जीवन के एगो चक्र छीेयै ऐमे हर तरह के चीज अहांके
और अहां के पढ़ाई लिखाई सब चलि रहल ये।
हँ हमर फिलहाल पढ़ाइ त पढ़ाइ तऽ सम्पूर्ण अय लेकिन तैयो एखन लागल भीरल छी। पढ़ाइयेसे जुड़ल। जुड़ल छी एखन एहि पर की कहब कहब बादमे।
आच्छा ठीके छै।
हँ हँ और कहियौ तो ब कते कतेक लोक के भोजन एखन बनि रहल ऐ?
पाँच छह आदमी।
अच्छा छअ अहाँके लगा के छओ आदमी।
हँ तऽ हम अपना आपके केना छोइड़ सकै छी। हें हें अब हमी बने रहल छियै हम अपने आपके छोइड़ दियए कहियो तऽ।
नहि नहि अपना आपके तऽ बिलकुल सबसँ आगा अपने आपके राखब बननाय आ सबसँ पहिले।
वही करै छियै हम।
हूं हूं स्वाद सबस पहिले लेबाक चाही लोक के।
खाना पीना में कूनु कम्प्रोमाइज नै।
हँ नीक अय खाना पीना नहि करबाक चाही बाकी चीज मे जे जेना हेतै ओते भए जेतै।
ओना हमरा फास्ट फूड जादा पसन्द पड़ै या घर के खाना से।
नहि त लेकिन ओ स्वास्थ्य के लेल ठीक नहि ने छै बाहर के ओ जंक फूड
ऊ अलग चीज छै लेकिन वही अच्छा लगै छै जब जे हेतै देखल जेतै।
हॅं स्वाद तऽ ओकर नीक लोक के हेबे करै छै लेकिन घरक खाना अहाँ उएह चीज अहाँ अपना आपसँ घरपर बनाबी। ओ जादा बेहतर छै न।
एम हमरा अगर कहै तऽ हम कहियो नहि बनाबी हमरा बहुत आलस छै।
अच्छा। नामे छियै फास्ट फूड ओ सब बुझे छियै दू से चारि मिनट में जे छै
हूँ
कोनो भी खाना बनेलक य देखैत छियै ने एते जल्दी फास्टमे सभ बनबैत छै। ओहिमे ओ सही से पाकै नहि ने छै कोनो भी मतलब खाना सहीसँ नहि पाकै छै ओ अहाँके ने हँ ओ एक
त त मेरा के चीज जाददा खराबी करब
मैदा के करै छै आ ओकर सब जे तेल बाहर वाला
बहुत गन्दा रहै छै। हँ लेकिन ई सब मेटर मे हमरा बाजी हमरा पर फर्क नहि पड़ेवला हम उएह काज करै छी।
अच्छा की काज जेनाकी
जेनाकि बाहर के खाना ज्यादा खेनाइ पसन्द करैत छी।
अहाँ तऽ'जाइ नहि छियै बाहर तऽ' फेर खााय केना छै। बाहर
आबे ब मार्केट मे नहि मिलै छ
अच्छा ओतऽ' तक चलि जाइ छियै।
जेबै ने बता कऽ 'नहि जाइ छियै बस चलि जाइ छीिय।
अच्छाा।
बताब देबै कऽहिऔौन जाइल तऽ'